ह। ह।
पर्व होइया और अहाँ सब किया किया करे छियै कैसे ओकरा मनवे छियै उत्साह और ई सब अहाँ सब अहाँ बताउ यहाँ सबके य केना क होइया।
ओ क के जे पूजा होइ छै। आ। ओ पूजा अहाँ। के की कहै छै, भगवान सूर्य के ओर भगवती रणा मैया के की कहै छै। अ क लेल आ जाइ छै। आओर। छठि के जे पर्व जे छै से की कहै छै, सूर्य भगवान के जे अथी छलखिन हेँ, ओ केने छलखिन हेँ शुरू। हमे। हाँ। जे मतलब हुनकर। के जे सूर्य भगवान के जे मैय छलखिन हे, और सूर्य भगवान के जे कनिया छलखिन हे। तऽ ओ हुनका की कहे। से थोड़े प्रताड़ना दै छलखिन हैं, और हुनका कष्ट पहुँचाबै छलखिन हैं। जे मतलब। मानी में ई छै जे की कहै छै, सूर्य भगवान के दै छलखिन हे एकदम पकवान अथी खाय लए खीर दै छलखिन हे खायके लेल। आओर हुनकर अ। माय के की कहै छै, घुुरझौर देय छलखिन हे जाहिमें की कहै छै। नून रहै छै या चीनी के बदलाव में। आओर त। और दही के मात्रा रहै छलैहे, दूध के जगह पर।
हूं।
जे खाय में ओते नीक नहि होइ छै। घोरझौर कहैत छै ओकरा। तऽ ओ एकटा अथी छै। तऽ ओहिपर की कहैत छै हुनकर माताके बहुत कष्ट भेलनि ओहिके अथीसँ, तकर बाद ओ फेरे भगवानके पूजा केलखिन आओर जकर अथीसँ राणा माय के। आ की कह छै। ठीक भेलै तऽ वएह चलते की कहै छै। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमें, आओर बिहारके सभी क्षेत्रमें जतय की अहाँके की कहैत छै छठि पूजा मनायल जाइत छै। तऽ। के अथी के लऽ केऽ ओ छठ पूजा मनायल जाय छै, जे भी लोक के अपन कष्ट रहगै छै ओ भगवती। राणा मैया से, सूर्य भगवान से ई मनोकामना करै छथिन।
लोग संन्तानों ल, ई व्रत करै छै ने।
अपन पुत्रके लेल, की कहैत छै जे कोनो भी कष्ट होइ अपन पुत्रोके लेल अपन की कहै छै। त अर्घ होइ छै छठि हँ। छैठ मे अर्घ होय छै तऽ जे भी की कहै छै अपन अ म पुत्र होय छै या बेटा होय छथिन अ या पति होय छथिन या भतीजा या बेटी। सबके लेल की कहै छै अर्घ के अथी करै छथिन जे अगर हमर बेटा के नौकरी भऽ जाएत या हमर पति के की कहै छै स्वास्थ्य बढ़ियाँ भऽ जाएत, तऽ राणा मैया हम अहाँ के एक हिनका साथी अर्घ चढ़ाएब। त ओ जे की कहै छै उम्म मत लब म एकटा प्रथा बनल छै। नै। जाहि कारणसँ की कहै छै सभगोटा छठिके पाबनि मनबै छियै, आओर छठिमे ई होइ छै जे मतलब उत्साहके से होइ छै सभ छठिमे की कहै छै। तीन दिन के त्यौहार होइ छै ई एकटा, जाहिमे की कहे या चारि दिन के होइ छै जाहिमे पहिले दिन नहाय-खाय होइ छै, दोसर दिन की कहे छै अ पातरि पे छै भगवतीके के। अ जेहिमे की कहै। हाँ पढ़नाय हाँ हाँ हम सब खड़ना होय छै जै दिन भगवती के पातैन पड़े छैन। और की कहै छै ओय दिन गुड़ वला खीर बनै छै, भगवती के रोटी अ रोट चढ़े छैन।
खीर, रोटी, केला ई सब
हाँ केला सबके हाँ हुनकर पातर लागे छैन, तकर बाद जेता अ ओ मतलब एहन पर्व होय छै नै जे मे की कहै छै ओय दिन अ जे ए नहाय खाय के बाद जे ओय दिन जे परना के दिन अ जे पाबैन करै छथिन। से जे खाय छथिन। ओकरा बाद ओ की कहै छै। अ नै वो संझका अर्घ दिन किछ खाय छथिन, नै ओ की कहै छै भोरका अर्घ दिन, भोरका अर्घ दिन जखन ओ पूजा भऽ जाय छै और सब गोटा आएब जाय छथिन, तकर तकर बाद हुनकर ई जे छैठ के पर्व होय छै, ई बहुत मतलब आ कठिन बहुत अ परिश्रम वला की कहै छै। हाँ पूजा मानल जाय छै।
लोग नीचे बिछावन करके भी सुतैए छ थिन, लकड़ी सबके
हाँ नी, हाँ नीचा मे सु तैए छथिन, एकरा बाद एमे छै जे की कहे छै अ अ जे अर्घ होय छै, ओय के लेल बहुत सारा सामान के की कहे छै अथी काएल जाय छै, जै मे कि कुशयार जे घोर मे बनै छै ठकुआ, पी या टिकरी ई सब अर्घ के लेल समान होय छै, ओकरा बाद जे बाहर से समान आबै छै। तै मे अर्घ के समान होय छै, जै मे हल्दी, मुरए और की कहे छै कुशियार, टा आदी त की कहे छै। टा आबै छै, पात होय छै, लाल रंग के एकटा पत्ता होय छै।
हाँ जे घर के केवाड़ के केवाड़ के बाहर से सब साटबो करै छथिन ना।
हाँ, हाँ ओकरा अर्घक पात कहल जाय छै और ओ अर्घक पात के की कहै छै अ महत हाँ ह्म्म हाँ। होइ छै। ओकरा बाद की कहै छै ईसभ चीज आ की कहै छै आ ओरियाएल जाइ छै गन्ना ईसब चीज। ओकरा बादमे सब कुछके एकटा जगहपर एकटा टोकरीमे कऽ कऽ ओकरा बाद अ जे छैठके घाट होइ छै। गाँंव सबमे ई एकटा की कहै छै सुविधा होइ छै जे अ मिथिलांचलमे पोखरि और माछ और मखानके तऽ बहुत सारा अथि छै, विविधता छै। अऽ ओत्तऽ हर जगह-जगह पर पोखर छै तऽ मिथलांचल मे जते भी लोग छथिन से अपन छैठ के पर्व की कहै छै पोखेर मे जाके मनबै छथिन। अपन जे अथि होय छै आ पथिया होय छै, ओय मे सबटा अर्घ के लऽ कऽ और ओय दिन जाय छथिन की कहै छै सँझका अर्घ दिन फेर घर पर लऽ कऽ आबै छथिन, फेर लऽ जाय छथिन भोरका अर्घ दिन। तब पाँचे बजे उठि चाइरे बजेमे उइठ कऽ हाथी कुरबार सेहो होइ छै हँ सँ। तऽ ओ ओहिमे नहा-सुना कऽ भोरमे लऽ जाइ छथिन, त ओ दिन की कहै छै अ जे की कहे छै पबनैतिन होइ छथिन, से बीच पाइनमे ठाढ़ होइ छथिन और बेरा बेेरीके जत्तेक ई अर्घ होइ छै सबके की कहै छै हुनका देल जाइत छनि आओर ओ भगवानके की कहैत छै देखा कऽ, ओ अर्घ्यके की कहैत छै, पानिसँ या दूधसँ ओहि अर्घ्यके की कहैत छै भगवानके देखाबै छथिन।
अच्छा। अहाँ अहाँ सबके एतय दूधो डालल जाइ छै?
हँ हँ, मतलब दूधसँ जिनका पास सुविधा होइ छनि दूधके, जिनका दूधके सुविधा होइ छनि जिनका पास बहुत सारा गाए छनि या गाए छनि, बहुत सारा दूध होइ छनि, तऽ ओ दूधोसँ अपन अर्घ्य दै छथिन। एहीमे बच्चा स्- सबके की कहै छै खुशीके, हँ हँ, पाइन पाइन तऽ की कहै छै ओहो पानिसे देल जाइ छै, लेकिन अ पानिके साथ साथ दूधोके प्रयोग होइ छै मिथिलांचल क्षेत्रमे।
अच्छा। हँ हँ, कत्ते-कत्ते लोक जे छै करै छथिन दूधके लिए।
हँ। आओर जे की कहै छै ब- बच्चासब होइ छै, ओसब फटाकाके की कहै छै, सेहो बहुत महत्व राखै छै। बच्चा सबके लेल तऽ खुशीके मतलब फटाका छै। हँ, तऽ बच्चासब अपन खूब फटाकासब छोड़े छै। बच्चासब अपन ओहीमे अपन अ मस्ती करैत रहे छै। जे भी की कहे छै छोट-छोट बच्चासब रहै छै फुलझड़ी, अनार, हर प्रकारके अपन-अपन फटाकाके फोड़ैत छै। आर अ अ जे की कहै छै, अ मतलब पूजा होइ छै। अ ओ दू दिन अर्घ्य चढ़ै छै। एकटा की कहै छै भगवानके डूबैत सूर्यके। जकरा हमसभ अ संझका अर्घ के हय छीये और की कहै छै दोसर दिन सुबह मे प्रातः काल जखन भगवान उगै छथिन। तक तखनो हम सब तब की कहै छै, उम्म फो की कहै छै भगवान के पूजा करै छियै तऽ
तऽ हुनकासँ कुछ न कुछ अपना ले मांँगै छै। अपना जिन्दगीके खुशल-मङ्गल सन्तान लेल। सब लोग मांगे छथि न।
हाँ ओकरा बाद की कहै छै जे पबनोतिन होय छथिन से एकटा कहानी कहै छथिन, उहाए सूर्य भगवान और हुनकर अ अ जे माता छलखिन हय। हुनकर अ एकटा की कहै जे लम्बा सन के जे की कहे छै अहाँ के ओ बीस से पच्चीस मिनट के एकटा कथा छै। हाँ। ओ कथा सबगोटा जेते भी पबनोतिन होय छथिन से ओ कथा सुनै छथिन पबनोतिन।
हाँ।
और ओकरा बाद ओ सुनला के
गीत सब भी बढ़ियाँ-बढ़ियाँ नीक-नीक सब छै जे सुनै छथिन लोग
हाँ-हाँ।
ऐसन मानल गेल छै कि अ छठ के गीत ते लोग अन दीना ना सुनै छै।
नै नै एहन कुनो गप नै छै लेकिन ए ई गप जरूर छै जे कि कहै छै शारदा सिन्हा के अवाज मे छैठ के गाना सुनला पर आदमी के की कहे छै। ओ फीलिंग आबा लागे छै जे मतलब छैठ आब नजदीक आब गेले या अगर कतौ भी छै ठ के गाना सुनै छै तऽ
विदेश-विदेश के लोग सब भी अपन घरे ओ ओय टाइम आ जाय छथिन तऽ छठ के महापर्व
छठ मे आदमी विदेश से भी आएब जाय छै। ट्रेन के आते के जे जादा अथी रहै छै जे की कहै छै आदमी सब हाँ केनाहुओ कऽ के की कहै छै चाहै छी जे छैठ मे अपन घर पर हय के चाही। तब ई सब छै अपन सबके की कहै छै छैठ के महत्व मिथलांचल मे छैठ के और अधिक
महापर्व बिहार लै ई महापर्व मानल जाय छै, बिहार क्षेत्र मे नै दुनिया के क्षेत्र मे इ महापर्व मानल जाइ छै, दुनिया के लोग सब आ जाइ छै अपन घर
कहै छै, छते पर मनायल जाइ छै।
ठीक छै, अहांके धन्यवाद।